त बैस तोरास की होइ छौ
हमरा सभके किछ नहि हमहुँ बैसले छी अखन तुरत हुनका एलहुँ हँ मे दी लगा कऽ विकास क कनिया मेंहदी लगा कऽ तू की करै छेंए दीपा दीदी कहै छले जे बियाह दानके गप्प जे अपनासभमे बियाह दान होय छै से एतेक काज
हमरा ओकरा नम्बरे नहि भेटैए ओकरा नम्बर के करै छियै फोन तऽ कहैया स्विच ऑफ है
नहि ओकर ओवला नहि दोसर नम्बर छै ओकर
पता नहि हमरापर पठबिहं तऽ हमरामे नहि छै
ओ गुंजा लग छै नम्बर हमरा लग नम्बर नहि य ओकर
हँ तऽ दू तीन दिन हम लगेलियै तऽ स्विच ऑफ बतेलकै आ ओ झाजियो वला पर कहै छै जे आब नहि सम्पर्क नहि हेयत अहाँके पता नहि इ सब कोन नम्बर रखने जाय छथिन
ई दोसर नम्बर ईसभ रखने दू टा तीन टा नम्बर रखने छथिन
हँ कहली तू ओहि टोल मे भोज कहलखिन हँ कहली ओहि टोल मे भोज छै लेकिन माँ तऽ कहली सुगौना म छै
के
सुगौना मे सौरभ जी के ओकर की नाम छियै सौरव जी कहै छियै ई हीरा के बेटा हँ
पु पुबारि टोल दुआरे हैया अथी नहि भेलै हँ
दीपो दिदि दीपा दि कहै छियै भौजियो गेली ह गाम कहलखिन ह माँ जे भौजी गेलखिन ह गाम नत पुरे ले
हँ भौजी गाम गेलखिन हँ न अथी किया गेलखिन किया जाय देलखिन पता छौ ओ काकी माँके जेयबाक रहै एतऽ अपना नैहर उपनयनमे तांय ताँय गेलखिन
हँ
तहि दुआरे गेलखिन हँ लाइन तऽ छै अखन तऽ छौ
हँ तऽ तकर बाद एकटाके बाद माछ नहि भेलै
ह नहि एक चाय दूटा भेलै हम नहि देखलियै हम तऽ बाहर घरमे रहियै दू टा भेलै शायद
जबरदस्त छलै लेकिन अंडा नहि छलैए आश्चर्य लागल हमरा
अंडे ओ छोटिया हल्ला केने रहौ जे अंडो छै
नहि छलै माँ कटलखिन तुरते तऽ कहाँ निकलय अंडा
अच्छा तऽ झा जी अथुन कि नहि
नहि बुझल अ ओ गेलखिन एखन मधुबनी मधुबनीसँ एयथिन तकर बादमे आब जेथिन चाहे जे करथिन न तऽ एतऽ छै कत दन मूड़न के
अच्छा तोहरो सबदीस मूड़न छौ
मुड़न नहि उपनयने उद्योग अथि कुम्हरनछै आय
विकास क कनिया के तऽ मेंहदी लगेलियौ जेथिन दरभंगा
दरभंगा नहि जेथिन काल्हिखन हुनकर विवाहके सालगिरह छनि
हँ तऽ जेथिन आय आयए जा रहल छथिन अपना गाम
ओ
अपना गाम जा रहल छथिन तऽ ओ कहलखिन विकासकेऽ कनि हमरा कहलथि मेहन्दी लगा दैल फेर ओतऽ ओ ओ जेथिन ओतऽ ओतऽ दन एकादसी जाग छै
हँ काल्हि पच्चीस तारीख छियै एकादसी जग छियै काल्हि कऽ
सी जाग छियै कत तऽ ओतहि जा जा रहल छथिन विकास क तैँ विकास कऽ कनिआँ नहि रहथिन
हँ
हम हुनका मेहंदी लगेलियै बुझलनि ओ कहलखिन कि हमरा जे अथि कनि काका के नामो लिख देबैन
हँ हुनकर सबके आदत छनि कि नहि बहुत दिन के
छओ सुनना जेसे लिखलियन तऽ ओ अलग गप आ हुनका ओ कहै छै लेकिन जे मोटक लगाव मेहेदी पातरी मे केहन लगितै ओबला मेहदी मोट
हुनका सभके नीक लगैत छनि ओ हुनका सभके कतबो लगा देहू न नीकसँ तऽ संन्तुष्टे नहि होइत रहैत छै दोसर पह अहिना चलैत रहै छै
हम की केलियै बुझलिय हुनका लगा देलियन आ बीच मे ओ थोप थाप देलियै त बड नीक लगले
हँ सपना फोन तौन करै छ ने किए नहि गुंजा
नहि अखन तऽ सतना दिन नहि करै छै चन्दा ओहि दिन केने कथी लए
चना के तऽ भऽ गेले लगचियाल जाइ छै मुड़न के दिन
भऽ गेलै आब एक तारीखक तऽ मूड़न छै हमरा तऽ कहलक तीसे क तीसक हँ ठीक छथिन ओकर सौस
तऽ मिशाल कहिया आउथि
अकसर जिला मिसरजी मूड़नसँ दू दिन पहिलेसँ सांद देथिन कलथिन है तऽ सेहै
हँ तऽ हुनका छुट्टी नहि भेटैत रहैत छनि तहि दुआरे
नहि हुनकर दोसरे काज छियनि तै नहि छुट्टी भेटैत रहैत छनि
अ कतऽ छी कतऽ छी
हम बाहर मे छियै बाहर मे छीयै गै गुंजिया होटस्पॉट लेने छै मोबाइल केम बा बाहरमे बैसल छै हँ हमरे बलामे स लेने छै त कहिन और सब की कर की सब कऽ रहल छै भऽ गेलै अथिएवला खेलहिन पातरिेवला खेलहिन की
पातर बला खेल रोटी तरकारि ख बनल खाए ख छलखिन श्याम सी
रोटी आ अथी ओ कटहर के तरकारी
तऽल तरकारी
सुनलियौ जे तोरा सुनलियौ जे तोरा सबके कटहर के तरकारी अथी कटहर छौउहे नै त तरकारी कतयसँ भऽ गेलै
आँ
कटहर छौहे नै तोरा सब के तऽ तरकारी फेर केना कऽ आँ
आवाज नहि अबै छौ
कहलियै कटहर छौहे ने तऽ तरकारी कतयसँ भलौ
छलै या पहिलेसँ राखल
अच्छा छललौ पहिलेसँ मतलब ककरो ओतऽसँ गेल रहौ
पहिलेहेसँ राखल छलै
ककरो ओतऽसँ गेल रहउ
नहि गाइ किने रहथिन ओय दिन
अच्छा किने रहथिन तऽ कि
जे
अपना अपना में बड फऽ फड़ल छै कटहर
हँ
अपना मे बहुते कठर फड़ल छै
खसै छलै ढबा ढप अले
केतऽ
गाछीमे हँ ओ गप्प नहि करै छलखुन तोरा सङ्गे
हँ
तहने तहने
तऽ ई जाय क बिछलखुन
बिछ ले हम कतहु नहि जायब हम कतहु न नहि जायब बिछे ले जाय छै
डरे जेताह डर तऽ हेतनि हुनका कहै छथिन
राति केऽ छत पर रहै छथिन सबके फोन करैत अलग जी के केलथि ओकरा केलथि ओकरा केलथि
हुनका बढ़िआँ छनि हुनका लेल बुझलनि कियैक तऽ ओ तऽ ओना फोन करिते रहै छथिन सभ त
हँ कनि हमरा दीपा दीदी वला नंबर भेज दिहँ तऽ व्ट्सअप पर
तऽ नम्बर हम भेज गुनिया के कहन हमरा लग खुदे नहि ये नम्बर
जा ओकरा तऽ छै कतऽ
ओतऽ हमरा अचानक ओ क्लास कर रहल छै शायद
ओ क्लास चलै छै
हँ ओकर क्लास चलि रहल छै शायद
आई तऽ हुनकासँ गप भेल छलै उत्पलसँ
हुनको सँ भेल रहै गप
हम नहि केयने रहियै ई हिनका व्हाट्सऐप पर भेल छलनि ह
अच्छा ओहो झाजी केँ हँ
केने रहथि विकास के हम केने रहियें ते कहल क जे हम फ्री न छी जॉब क रहल छी
अच्छा विकास भायजी केँ
हँ
ओ तऽ बताह बनि जाइत छथिन
हुनका अलगे गप रहै छनि
ह आ हँसबै छथिन ओ बहुत नीक आदमी छथिन
हूँ सत्तू जे ओहि दिन घोरने रहथिन तऽ अपन घोरे छलखिन हुनका तऽ कनि धीरे धीरे होइत छनि तऽ अपन सभटा धऽ देलखिन आ तकर बाद ओकरा मोटसँ पहिले सभटाके मिलेलखिन तऽ ई कहलखिन कि भऽ अगल भ गेल आब केहन अहाँ सत्तूप घोरलियनि से हमरा बुझल अछि कहलखिन यौ अहाँ धैर्यज ते राखू देखलनि आरे ब तुरत मे प्याज त्याज काटि लेलखिन मिरचाई काटि लेलखिन सट सभ बना कऽ घोरि कऽ आब पिया देलखिन सभका से रे सत्तू बनेने रहथि
हुनका बनबैत छलनि जे हुनका कहैत छलनि जे गोलगप्पावाली ह अथी अहाँके छठि पूजाके लऽ जेयबै ने भौजी अहाँके भौजी हेतथि
दोकान मे एहन सतुआ नहि दय छै जेहन विकास बनेने रहथिन नेबो तेबो गार
तऽ नीक ब ओ नीक बनबैत छथिन
हँ
एकटा चीज तऽ छनि हुनका सभटा आबै छनि
कहलनि क य यौ पिसाजी लगमे बजै छियै कि नहि तऽ कहै छथिन नहि तऽ आबो नहि ब कखन आबो नहि बजबै बहुत दिन चुप एतऽ लोक त रहै छै तके आदत तऽ पड़े जाइ छै ने
ओहो पग ले ले रहे हे तऽ बेचार विकास भायजी ना आ सीखि गेलखिन है
आबाज निकलत हँ
सीख गेलखिन हे आब धीरे धीरे दुनू भाय बहिन दुनू भाय बहिन आब सबसँ गप करै हमरा काल्हि काल्हि हमरोसँ गप केने रहथुन तऽ बन्दनो भौजी ओते नहि बाजै छलखिन
हूँ
आब धीरे धीरे नहि नहि हमरा नहि भाइजी पर कयने रहथिन ने फोन तब भायजी साथे गप तखन हमहुँ ग ओते रहियै तऽ ते गप भेले बचक्का हम पप्पा सब आदमी रहियै साँझमे बिहारि जे उठल रहौ
हँ
तखने तखने रहियै हमसभ
हँगे
के विकास भायजी पता नहि कहिया एलखिन हँ हुनका तऽ भायइजीे सबसँ गप होइत छनि
हँ
गेल रहथिन कहियो कहलखिन कहलखिन जे फ्लैट तलैटखिन कहलियै फ्लैट त्लैट कीनब तऽ हमरो कहब
कतऽ ले छ ओते घर
अरे नहि मजाक उड़ाबै छलनि हुनकर
ओ हमरा बुझल छले मजाकेटा उड़ा सकैत छ हँ
तऽ आ ओ तऽ खिखिया दै छथिन
हू
हुनका हँस लगै छै लेकिन बड़ हसमुख छथिन ओ
हँ से तऽ हमरा बुझा दे जखन केलनि त कहलति राधे राधे फ्री रहबै ऑला छलै
राधे राधे जप करै छथिन राधे आो फोन करथुन तऽ सबसँ पहिले कहथुन राधे रधे
हँ ओहि दिन गेलियै लेकिन ओतऽ तक गेट तक एलखिन छोड़ै ले
स्वभाव तऽ खैर बड नीक छनि सभ बाजके छनि हुनका घरमे सभके स्वभाव नीक छनि
आ सबसँ नीक पूजा दीदीके बियाह ठिक नहि भेलनि
पता नहि कहै छलखिन पीसी माँ करबै छलखिन एकठाम तऽ की भेलै नहि कहै पी सीमा करेलो नहि करथिन ओ अपने जे करै अपने सँ
भऽ गेल हेतनि भऽ गेल छनि बड नीक छनि लड़का
कठी भऽ गेल छै ठीक
छोटिया करेलकनि हे बड नीक छनि लड़का हँ बड हँ तऽ वएह देलकनि कथा करेलखिन अपन छोटिया गे
आरो तोरी म
अपन छोटिया ओहे कथख देने हेतनि कहलक तऽ सएह ओकरासँ फोन कऽ कऽ पुछलियहन
अच्छा ओ कहलकौ आयंजे भऽ गेल छै
छोटी कहलक जे भऽ गेलनि हुनकर आब फोन कऽ कऽ ओकरा कोनो पुछिहन जे ओन कोन कथा देलकनि सभके कथा बारी ओ ठीक करैया आब
आँ
विवाह दान ठीक करैया ओ आब
हँ तऽ से किया नै करतै आब कहिय करतै मोसा के टेम्पू भेट गेलै तऽ आब ओहो एहिसँ बेसी खुशी के गप नहि बुझलियै हम ताक लेलखिन मोसा नय गै पाट पाट चीज ताकि लेलखिन
लेकिन ओ बड मेहनत केने चलखीन जेना ओ कृष्ण भगवान के रखने छथिन तऽ कृष्ण भगवान ढरि गेलखिन बड मेहनत केयने छलखिन दू गलि गलि जाइ छलखिन तकै लए
आ से भेट गेलनि पाट पाट कतय बैटरी कतय छलैए ओथी केवारी वला लोग भेटलनि बैटरी
कबाड़िए वाला लग रहै न हँ बैटरीक कबाड़ि
कबाड़ी वला लाग मे बैटरी कतौ और छलैया पारट पारट ओकर खेले